हेलो नमस्कार -नमस्कार की हाल चाल छैय।
हँ सब ठीक छैय अहाँ सुनाउ की हलचल छैय।
हँ हमूँ ठीक छियै। काल्हि एकटा रोचक बात पर सोचैत छलहु दुनियामे बहुत चीज दोबारा पर्याप्त कल जा सकैत छैय मुदा समय एक बेर चलि गेल तऽ फेर वापस नहि आबैत छैय। ।
बिलकुल सही कलियए समय वास्तव मे मनुष्य सबस मूल्यवान सम्पत्तति छैय।
हमरा लगैत छैय जे बहुत लोक समयक महत्व तखन बुझैत छथिन जे जखन बहुत देर भहि जाइत छैय।
ई बात सत्य छैय विद्यार्थी परीक्षा नजदीक आबि गेल पर समयक महत्वपूर्ण बूझैत छथि आ कर्मचारी काजक अन्तिम समय आबि गेला पर।
बिलकुल- बिलकुल। काल्हिी हम एक कथन पढ़लहुँ समस्या समय आ व्यवहार करको प्रशिक्ष प्रतीक्षा नहि करैत छियै।
बहुत सुन्दर बात छै समय निरन्तर आगाँ बढ़ैत रहैत छै।
बचपन मे हमरा मने। छैय। मोन छै, छुट्टीक के दिन बहुत पैघ लागैत छैय।
हँ मुदा लगे छै, जे पूरा सप्ताह केना भीती जाइत छैय, बताा न चलैत छैय।
वास्तवमे नहि बदलल छैय, हमरा जिम्मेदारी बढ़ि गेल छैय।
जी बिलकुल जतेक जिम्मेदारी पड़ैत छैय, समय ओतेक मूल्यवान लगैत छैय।
बिलकुल- बिलकुल मिजाज। की जीवन मे समयक महत्व विशेष रूपसँ अधिक होइत छैय।
हँ जे विद्यार्थी समय पर पढ़ाइ करै त परीक्षा समय तनाव कम रहत छै।
बिलकुल मुदा बहुत विजा अतिम समय धरी त्यरी ठरैत रहैत।
ई आदत केवल विद्यार्थी सबमे नही बल्कि बड़ल लोक मे सेहो देखबा मे अबैध छैय।
हँ कल्ही- कल्ही करबाक वाला आदत, बादमे रहल छैय।
बिलकुल, बहुत- लोक आइ काज, काल्हि लेल छोड़ि दैत छथिन।
आ फिर काली आरा लेल, आबरा पर, दोसर काली प्रतीक्षा करैत छथि।
हँ इही कारण! कतेको महत्वपूर्ण अवसर, हाथ से निकल जाइत छैय।
हमरा लगे छैय जे सफल लोग! आ। समय लोक- लोकक बीच, एकटा पैघ अन्तर समयक उपयोगमे होइत छैय।
सहि के लिए सफल व्यक्ति, समयक योजना बनबैत छथि।
काल्हि हम एकप उद्योगपतिका साक्षात्कार सुनले छी, ओ कहैत छलह जे हुनकर दिन अधिकांश काज पहिनेसँ निर्धारित रहैत छै।
ई समय प्रबन्धक उत्कृष्ट उदाहरण छैय।
बिलकुल मोबाइल आ सोशल -मीडिया सेहो समय समय बहुत खपत करैत छैय।
बिल्कुल पाँच मिनट लेल मोबाइल खोल जाइत छै, ओ एक घण्टा बीति जाइत छै।
हमरा संग सेहो एहि कतेको बेर भरि चुकल छैय।
हमरा लगत छै ई समस्य! या आब लगभग! सभक संग छैय।
बिलकुल समय बर्बाद होइत, समय बुझा नहि छैय।
हँ मुदा जखन परणाम देखने छैय, तन पसताावा होइ छैय।
गामक बुजुर्ग सभी कहैत छथि, समयसँ पैघ गुरु केहुओ नहि।
ई बात बहुत गहरी छैय। समय बहुत किछु शिखा दैत छै।
बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ, जे दिनमे चौबीस घण्टा समय बराबर भेटैत छै, तखन किछु लोक बहुत सफल किएक भहि जाइत छै।
कारण समय समभग के समान घेटैत छै, मुदा ओकर उूपर समान नहि ही होइ छै।
वाह, ई बात बहुत सुन्दर छैय।
सफल व्यक्ति समय के निवेश करैत छथि, जबकि बहुत लोकोग समय के खर्च। कर छति।
समय निवेश, आर समय खर्च, मे अन्तर की?
उदरण लेल पढ़ाई कौशल सिखनाइ व्यायाम करनाइ ई समयक निवेश छै, मुदा बिना उद्देश्य घंटो समय बर्बाद करनाइ केवल खर्च छै।
ई उदाहरण बहुत स्पष्ट छैय।
काल्हि हम एक पुस्तकमे पढ़ैत छलहुँ, जे छोट- छोट समयक उपयोग कै, कई लोक प उपलब्धि हासिल कै छथि।
अतिरिक्त सिखबै भविष्यमे पैघ अन्तर पबैत कहि सकैत छियै। समयक महत्व व्यवसाय मे सेहो होइत छैय।
खेलकूद मे सेहो समय महत्वपूर्ण छैय।
बिलकुल, एक सेकंडक अतर जीत आ हार कहि सकैत छैय।
जी बिलकुल।
जीवनमे अवसर सेहो, समयपर निर्भर करैत छैय।
सही बात, कतेको अवसर केवल एकबार अबैत छैय।
हू हेलो। कलियमे एक प्रे! नाायक बाइक पड़ल ओ। गेल धन फेर बैटी सकैत छियै, गेल समय नहि!
ई वाक्य प्रत्येक व्यक्ति के याद रखबाक चाही।
हँ अपन समयक प्रबन्धन केना करै छी?
हम आवश्यक काजक सूची बनबैत छी, आ प्राथमिक- प्राथमिकता अनुसार पूरा करबाक प्रयास करैत छी।
पियाज बहुत उपयोगी लगै छैय। हँ एकरा स! समय बर्बादी कम भरि होइत छैय।
हँ हमरा लगैत छै, जे युवा सभके समयक महत्वपूर्ण जल्दी बुझबाक चाही।
बिलकुलयो आवस्थामे एकर कल गेल मेहनत भविष्य्यक सफलता निर्धारित करैत छैय।
जी बिलकुल।
बहुत लोक बादमे कहैत छथिन, काश हम समयके सही उपयोग कयने रह रहहितहु।
हँ मुदा समय वापस नहिह आब छैय।
एहि कारण वर्तमान समय उपयोग सबस महत्वपूर्ण छैय।
सही कहलिए! भविष्य आजुक निर्णयसँ बनैत छैय।
बिलकुल, जे व्यक्ति समयके सम्मान करैत छैये, समय सेहो हुनकर सम्मान दैत छैय।
बिलकुल, बहुत नीक चर्चा भेल जी।
हमरा सेहो बहुत नीक लागल, अगली बेर हम, पेशाक महत्व आ बचत विषयपर चर्चा करब।
अवश्य, ओ विषय सेहो जीवन सङ्ग जुड़ल महत्वपूर्ण विषय छैय।
अ महत्व! को चर्चा करैत करैत! हमरा एकटा बात याद आबैत गेल।
की बात?
बहुत लोक कहैत छथिन जे, हुनका काज करबाक समय नहि भेटैत छैय, मुदा समय मुदा दिनमे चौबीस घण्टा तक समयक बराबर भेटैत छैय।
जी बिलकुल वास्तवमे समस्या समयक कमी नहि! बल्कि समयक सही उपजक कमी होइत छैय।
बिलकुल -बिलकुल ई बात सुनब मे सरल लगैत छैय, मुदा व्यवहार मे लागू करनाइ कठिन होइत छैय।
हँ कारण मनुष्यक ध्यान बहुत जल्दी भंग भ होइत छैय।
बिलकुल, विशेष रूपसँ एखन! मोबाल सोशल मीडिया! आ रोमांचक साधन बहुत बढ़ि गेल छैय।
हँ सही के ली, पहिने लोकसभ समय बिताबय लेल, विकल्प खोजैत छलए, आब समय बचबै लेल उपाय खोजैत छथि।
वाह! ई वक्य त बहुत रोचक छैय।
हँ कारण, वास्तविकता सेहो एहन बने! गेल छैय।
कल्हिै हम एक छात्रसँ बात कऽ रहल छलहुँ, ओ कहैत छलय, जे पढ़बाक समय नहि भेटैत छै!
फेर अहाँ की कहलियै?
हम पुछली पुछलियै जे! प्रतिदिन मोबाइलपर कतेक समय बितबैत छियै, ओ! कहिने लगभग तीन चार घण्टा।
तखन तऽ उत्तर स्पष्ट। अष्ट भ गेल गेल।
हँ समय छल मुदा प्राथमिकता दोसर छल।
जीवनमे सफलता बहुत हद धरि, प्राथमिकता तय करबा पर निर्भर करैत छैय।
मतलब जे काज जरूरी छै, ओकरा पहिने पूरा करबाक चाही।
बिलकुल, महत्वपूर्ण! काज तारीखे छोट छोट काजमे समय बर्बाद करनाइ उचित नहि छै।
हमरा लगैत छै जे समयक मूल्य उम्र बढ़ला स अधिक बुझाइत छै।
हँ बचपनमे एक वर्ष बहुत पैघ लगैत छै मुदा बड़ भेल बात लगैत छै जे वर्षा केना बीति गेल पता नहिही चलल।
सच कहब तो एखन दू हजार छब्बीस चलि रहल छै मुदा लगैत छै जे दू हजार बीस कल्ही बात छल।
हँ बिलकुल ई अनुभव बहुत लोकोक के होइ छैय।
समय वास्तवमे बहुत तेजी से गुजरैत छैैय।
एहि कारण प्रत्येक दिनकक महत्वपूर्ण बुझबाक चाही।
बिलकुल कलहि हम एक प्रेरणाादायक कहानी सुनलो।
की कहानि।
कि प्रतिदिन केवल आधा घण्टा पुस्तक पढ़ैत छल किछु वर्ष बाद ओ अपन क्षेत्रक विशेष बनि गेल।
ई उदाहरण देखबैत छै जे छोट प्रयासक निरन्तरता पैघ परिणाम दैत छैय।
बहुत लोक एक एक दिनमे पैघ सफलता चाहैत छैय।
मुदा सफलता धीरे धीरे बनैत छै एक दिन मे नही।
बिलकुल खेतीमे सेहो एहन होइ छै।
बिलकुल आइ बीच रोपल जाय त काली फल भेटी जाय ई सम्भव नहि छै।
बिलकुल समय धैर्य आ मेहनत केन आश्यक छै।
सही कहली या।
बिलकुल समयक महत्व स्वास्थ्य क्षेत्रमे सेहो छै।
अवश्य समय पर व्यायाम समय पर भोजन आ समय पर आराम स्वास्थ्य लेल आवश्यक छैय।
बिलकुल बहुत लोक कहैत छथिन जे स्वास्थ्य खराब भेला बाद समय नहि निकलल पाबैत छी।
मुदा जब पहिने समय निकालल जाय तो बीमारी से बचल जा सकैत छै।